हेलो।
हँ।
हँ दीदी, कहियौ की कहै छलियै?
नैय-नैय, हम तोरा
आवाज अहाँके बहुत धीरे आबैयाऽ कनी जोर स बाजू।
आब आबैयाऽ आवाज?
हँ, आब आबैयाऽ, किया कतौ चइल गेल छलियै की अहाँ?
नैय-नैय, कनि लगा लेलियै।
अच्छा, तऽ मतलब अहाँ एखन कतौ घुमय फिरै के प्लान-त्लान नैय बनबै छियै की?
किऽ?
अहाँ कतौ घुमैय के प्लान नैय बनबै छियै की?
अखन तऽ नैय, एखन तऽ बस चेन से घर पर बैसे जाइ छियै।
ओ मतलब देखियौ, चैन स मतलब अहाँके घर पर बैसल नीक लागि जाइयाऽ?
नैहायार आ बहुत दिन भ
अरे नहि, हमरा तऽ एक पल नहि नीक लागै यार अपन घर पर बैसल सेहो में। हेलो।
हँ।
कहियौ न, अहाँके कनि आवाज बहुत धीरे आबि रहल अछि। पता नहि कियाऽ? अहाँके कोन मे की भऽ गेल?
आब आबै छौ की?
हँ आब आबि रहल अछि, हम अपन कान मे अथी लगा लेलौं न इहैऽ दुआरे।
ओऽ हम आइ में एक इ-इयरफोन लगाऽ लेइ न, कियैऽकि कान पड़ धीरे आवाज आइब रोज लगी।
ह हँ, हमरो हमहुँ इयरफोन लगा लेलियै, ओइ सँ मतलब कनि आवाज कनि फ्रेश आबै छै ऊपरसँ अहाँके आवाज कनि नीको से सुना रहल अछि, और कहियो कतौ घूमैय-तूमैय लए नैय जाइ छियै अहाँ?
अखन तऽ नै जा रहल छलियै, तोरा मिथिला संस्कृति के बारे में पता छौ?
मिथिला संस्कृति के बारे मे नैय, अहीं कहि दिअ।
मे अई में कोन-कोन क्षेत्र आबै छै? औरो फेर अई में मतलब बिहार तऽ बहुत बड़का राज्य भऽ गेलै न? ओई के अन्दर बहुत अलग-अलग आबै कि मतलब कोइ भोजपुरी भऽ गेल, फेर ओहिमे फेर अलग अगर तू नालन्दा साइड चैल गेलही त फेर ओई-ओई कात वला अलग संस्कृ भ गेलै आओर जे मिथिलाके संस्कृति छैय ने से सबसँ प्राचीन मानल जाइ छैय। आ सबस समृद्ध संस्कृतिमेसँ एकटामे आबै छैय एकर जे मेन एकर जे मुख्य क्षेत्र छैय ने उत्तर बिहार भऽ गेल तथा नेपालके तराईके जे क्षेत्र छैय मतलब भए गेल अहाँके नेपाल से जते नीचा जुड़ल छैय अहाँके जनकपुर ई सब भए गेल अहाँके सबटा से अहाँ के आइब जाइए, नय काठमाणडू तऽ अहाँके नेपालमे भ परु जेना जनकपुर छैय फेर एत के मतलब उ उत्त उत्तरी बिहारके कहै छैय बेसिकली मैथिल एहिमे अहाँ हँ उत्तरी बिहार क्षेत्र जे छैय ओकरा कहै छैय मेन मिथिलाञ्चल मिथिलाञ्चल रीजन कहै इंग्लिशमे काफी लोग कहै छैय मिथिलाञ्चल क्षेत्र। एहिमे बेसी जते लोग सब छैय जे आधारभूत तौर पर मैथिल कहल जाइत छैय हिनका आओर हिनकर प्रमुख भाषा जे छैय मैथिली छैय। एहिमे बहुत सारा धार्मिक मान्यता छैय हिनकर अहाँके तऽ पते हयत अपना सबके जे मैथिली छलै हुनकर मतलब जे राजा छलै मतलब जे जतय से मिथिलांचल संस्कृति आयल छैय राजा जनकके राज्य में छलै और माता सीताओके स्थान भेलय। अपना सब तऽ माता सीताएके
हँ जेनाकि देखियौ एकटा चीज कहि रहल छी जेना बिहार जेनाकि जे होइ छै से एकटा नालन्दा विश्व विद्यालय ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वत बहुत करा
हूँ- हूँ।
ओहिमे बिहारके मतलब बोध ओर जैन सब।
हूं हूं।
हँ उएह ओ तऽ इएह सब पढ़ै छलखिन। मतलब शिक्षाके मतलब बहुत नीक ओतऽ केन्द्र मतलब होइ छलै पहिले अखनो होइ छैय आब एते नहि पता हमरा। पर होइ छैय पर ओहोतिहो
इवन अहाँके पता अइ जे अपना सबके मिथिलांचल भाषा छैय से संविधानके आठवीं अनुसूचियोमे शामिल छैय। ओकरा मान्यता प्राप्त छैय भार भारतके संविधानमे। कि ओहो एकटा भाषा जे एकर लोकल लैंग्वेज छैय ओहि मे आइब जाय छैय और बहुत आब तऽ बहुत ज्यादा जोरो शोरोसँ हिनका मिथिला के प्रति जागरूकता चलि रहल छैय, लोग जादा बाजे चाहै छैय जोर जोरो शोरोसँ। हिनकर जे प्रमुख कला छैय से खाली भारतमे ने से पूरा विश्वमें बहुत ज पूरा विश्व भर मे
अहाँके आवाज फाटल-फाटल आबैया कनी किछ कऽ रहल छी की अहाँ।
आब आबइया आहाँ के आव
अहाँके आवाज बिल्कुले न हँ आब सही आबया तऽ पूरा फटल फटल आबै छलै अहाँके आवाज एते देरसँ।
अच्छा-अच्छा-अच्छा आब आबैया।
हँ आब सही आबैय अहाँके आवाज।
हँ तऽ एहिमें जे अपना सबके जे चित्रकारी होइ छै न। एहिमें सबसँ ज्यादा देवी-देवताक के भऽ गेल फेर अहाँके प्रकृति भऽ गेल। पशु-पक्षी भऽ गेल तथा लोक जीवन के चित्रण केयल जाइ छै। सभसँ ज्यादा, तखने अपना सभके जे विवाह होइ छै। विवाह में जे कोबर बनै छै, त ओहियोमें से अपन सभके मातर माता। के मतलब जत्ते अपना सबके सूरज भऽ गेलखिन, चंद्रमा भऽ गेलखिन अपन सभके। फेर अपना सभके जे-जे प्राकृतिक प्रदर्शन ज्यादा कायल जाइ छै, कियाकि अपना सभ। प्राकृतिक के पूजा करै छियै।
हँ देखियो भारत। इ जे संविधान छै ने, से देश सर्वोच्च कानून छै मतलब जे। सरकार नागरिको मतलब कि अधिकार। ओ कर्तव्य स जै कर, करै छै।
हूँ।
हेलो।
हँ आबैय आवाज हमर अहाँके।
हँ, हँ आबैय कहू की कहि रहल छलियै।
कहियौ ने कहियौ ने, अहाँ जे कहै छियै सुनै छि।
हँ वहै बिहार के बारे में।
हँ आइ आरो जे एहिमें जे मुख्य त्योहार छै अपना सबके। से सभसँ पैघ के भेल अहाँके तऽ पत्ते हैत, एकेटा अ सभसँ जानै जकासँ जानै छै लोकसभ।
मुख्य त त्योहार अपन सबके कोन अइ। छठ।
दुर्गापूजा छी, हँ छठ पूजा यार।
पहिले तऽ छठ पूजा भऽ गेल, फेर सामा-चकेबा फेर मधुश्रावणी, फेर विवाह। पञ्चमी जेकरा अपना सबके पञ्चमी में दुरागमन होइ छै। से भऽ गेल अहाँके, फेर होली, फेर दिवाली, फेर दुर्गापूजा, फेर सक्राइत।
हँ हँ ओ सब छै, आओर कहू।
फेर अपन सबके जे पारम्परिक वेश-भूषा छै। ओहि में पुरुष लए तऽ भऽ गेल धोती-कुर्ता और ओ पाग पारम्परिक सिर पर। अपना सबके जे बान्है छै, अपना सब अहाँके अलग- अलग मधुबनीयों पेन्टिंग, मतलब मधुबनीयों। चित्रकला वाला बहुत सारा होइ छै टोपी जै में ओ अलग- अलग तरीके से चित्रकारी करल जाइ छै। उजरो कलर के होइ छै, पर ज्यादातर विशेषकर। अहाँके गुलबिया कलर के पे, पाग पहिनल जाइ छै। आरो महिला के तऽ भऽ गेल, अहाँके साड़ी भऽ गेल विशेषकर लाल किनारी वाली। साड़ी पहिनै छै, फेर खान- पीन में अपन सबके सबसँ जादा। आ प्रसिद्ध अइ। फेर भऽ गेल अहाँके दही, चूड़ा, मखाना, सत्तू, तरुआ खीर। आरो अलग-अलग प्रकार के मिठाई।
और ओ मलपुआ, अहाँ तऽ छोड़े देलियै मलपुआ ओ तऽ बहुत नीक लागै छै मलपुआ, भुसवा। ई सब फेर गन् कुसियार भऽ गेल जकरा गन्ना कहे छै।
एहिके बाद फेर अपना सबके ई पुरुकिया, ठेकुआ।
हँ देखियौ जेनाकि छठ। छठ पर्व जे छै ने जेकरा मैथिलीमे छठ वा डाला छठ कहल जाइ छै।
हूँ।
हँ मैथिली संस्कृत के शब्द सब पैघ पैघ आ पवित्र लोक पर्व अछि। ई तऽ पता अछि अहाँके, मतलब मैथिली के सब से नीक संस्कृति के लोक पर्व अछि ई
हँ।
ई मतलब देखियौ केओ केओ दूओ दिन के करे छथिन ई पूजा जेनाकि सँझुका अर्घ्य भऽ गेल और भोरका अर्घ्य केओ केओ ने चारो दिन करै छथिन पता अछि अहाँके
अच्छा।
जेनाकि, हाँ चारि अहाँ सॉरी, अपनो सबके चारि दिन तऽ होइ छै, एकटा तऽ भए गेल अपन के अथि खाय, नहाय खाय नहाय खाय, देखियौ पहिल पहिल दिन होइ छै नहाय खाय मतलब जैसे मतलब मतलब जैसे नहाय छै और मतलब खाय छै, वैह दिन और खरना भए गेल दोसर दिन तीसरा दिन भऽ गेल सँझुका अर्घ्य आ फेर चौथा दिन भऽ गेल भोरका अर्घ्य
हं चारि दिन
और मैथिलीमे जे छठि पूजाके जे गाना सभ बजैये गीतसभ आ हा बहुत नीक
ओ तऽ हम एखनहु सुनैत रहै छियै बहुत, मतलब बहुत अच्छा गाना सब ओ बहुत मतलब अहाँके मोनसँ भावुक कऽ देत, एहन एहन गाना रहै छै की
हँ छठि के याद दिला दै छै।
अहाँके सोहर बुझल अछि की होइ छै?
शहर?
हँ सोहर गीत जे होइ छै सोहर गाय छै अपना सबके एतऽ
नै नै पता अछि हमरा
हँ अपना सबके जेना अहाँ गेबै अहाँ जेबै कोनो विवाह गीतमे तऽ सुनने हेबै ने जाहिमे कहै छै रामचंन्द्र जी आबि गेलखिन आब आब ओ धनुष तोड़े छथिन और अहाँके जियो जियो रे ललनबा एना सब जे गाबै छै गीत सभ ओहिमे भऽ गेल अहाँके सोहर जोकच सब हँ मैथिली लोकगीत सब छै ई सब, एहिमे प्रकार छै। हूँ।
तब तऽ बहुत नीक, देखियौ अपन सबके जे मैथिली भाषा छै ने ई मतलब केओ जादा आदमी बाजि नहि सकैये। क्यूकि अपना सब शुद्ध मैथिली बजै छियै। केओ केओ मतलब केओ ककरो ककरो शुद्ध मैथिली नहि होइत छै बाजल बस इएह
हँ।
जेना कि अपना सभ पूरा नीकसँ बाजै छियै
हँ आरो अपना सभके जे छै ने जे अपना सभके जे टोन अछि फेर अहाँके अपना सभ जेना जी। लयकारी में बाजै छियै ओहन सब के बाजल नहि होइ छै, बहुत लोक सब छै एहिमे, बहुत क्षेत्र आबि जाइ छै ने ओ ओहिमे बहु उत्तम जे मुख्य रूप से जे मधुबनी के जे मैथिली सबस शुद्ध और सबसँ नीक मानल जाइ छै। और ऊपर से जे मिथिला के जे सबस जादा संस्कृति जे छै। से मधुबनी क्षेत्र में देखल ओके बाद अहाँके जेना- जेना आगा बढ़ैत जेबै तऽ आहाँ के कनि-मनि रिति रिवाज मे कल्चर मे ऊपर नीच देख देखै के भेटत ओहिके बाद अहाँके जे अपना सबके जे मिथिला के संस्कृति छै। ओहि मे बहुत सारा प्राचीन परम्परा भेटत अहाँ के लोक कला भेट
और ओ एकटा चीज तऽ आहाँ बिसेैरे गेलियै मिथिला पेंटिंग। ओ तऽ बहुत नीक छै यार।
हूँ। मिथिला पेंटिंग मे तऽ अहाँके बहुत सारा होइ छै ने फेर देवी देवता के चित्र चित्र भेटै छै ओहिमे देख भेल हेय विशेष रूपसँ प्रकृति भेटैया अहाँके पशु- पक्षी लोक जीवन सब के चित्रण केएल जाइ छै ओहिमे तऽ।
ह
तऽ ओ मधु-मधुबनी
देखियौ ने मैथिली मे एकटा फकड़ा छै मैथिली मे एकटा हँसी वाला फकड़ा छै अन्हा -अन्हा गाँंव में कन्हा राजा एकर अर्थ अहाँके पता अइछ।
नैय
आहाँके एकर अर्थ नै पता अइछ।
एकरा मतलब छै कि मतलब ओ एय के मतलब ओ ओ हिन्दी मे ई भऽ गेलै अन्धो में काना राजा।
हँ अन्हा नै अन्हा -अन्हा गाँवमे कन्हा राजा।
ओहिे तऽ हम कैह रहल छी। अंध- अंधो में काना राजा ई भऽ गेल अहाँके हिन्दी वाला और अपना सबके मै मतलब जे सब सब कुछ बेकूफ छै ओहिमे कनियो दिमागदार होतै तऽ ओ सबसँ दिमागदार मानल जेतै।
हँ।
मतलब ई भेलै।
और एकटा इहो छै उख सब पूक भारी इहो पता अइछ आहाँके?
हँ न
हँ तऽ बहुत बहुत सारा छै जेनाकि नंगटा भाग नै तऽ अपने भाग नंगटा भाग नैय भाग नैय तऽ अपने भाग। अपन सब के दादीमाँ सब जे बाजैत रहै छैथ।
हँ हँ नवका कन्या के कोख भारी। इहो सब कहै छथिन दादी माँ
जे बहुत सारा फकड़ा छै अपन सबके मैथिल मे
हँ ई तऽ बहुत सारा भऽ गेल फेर
सब बनते रहै छै कोनो एहन नै छै जे फकड़ा नै बनै छै बैनते रहै छै।
हँ ई तऽ छैहे आरो अपना सबके बहुत प्रकार के भऽ गेल ने फकरा सब जनैत रहबै अपना सबके कथा सब जाय लगतौ भइये गेलै बहुत टाइम लैग जेतै एखन तऽ जाने होबे ने की